हेलो
हेलो हा दोस्त कैसन छी
हेलो
हेलो नमस्कार कोना छी
नमस्कार
तऽ कोना छी
हम टीका अछी अहाँ कोना छी
हमहूँ ठीक छी बहुत दिनक बाद आरामसँ गप्प करबाक अवसर भेटल अछि
हँ सही कहलहु आइ काल्हि ही जीवन एतेक व्यस्त भए गेल अछि जे प्राकृतिक विषयमे सोचबाक समय सेहो कम भेटैत अछि
ई बात तऽ एकदम सही अछि वास्तवमे प्रकृति हमर जीवनक आधार अछि मुदा बहुत लोक एकर महत्वपूर्ण महत्व विषयमे गंभीरता से नहि सोचैत छै छथि
ह यहाँ बिलकुल ठीक कहि रहल छी हम सोचैत रही जे आइ प्रकृति आर पर्यावरण पर विस्तारा से चर्चा कयल जाय
बिलकुल बहुत नीक विषय छी वर्तमान समयमे पर्यावरण विषयक विश्व सभसँ महत्वपूर्ण विषय सँ एक बनि गेल छी
हँ विशेष रूप से वैश्विक ताप वृद्धि आत अर्थात ग्लोबल वार्मिंगक जे चर्चा ई सम्पूर्ण विषयमे भए गेल रहल अछि
सही कहलहुँ मुदा बहुत लोक यही शब्दक प्रयोग तऽ करैत छथि मुदा एकर वास्तविक अर्थ नहि बुझैत छथि
हँ तऽ यहाँ अपन शब्द मे बुझाउ
वैश्विक ताप वृद्धि कर अथ अ अछि पृथ्वी औसत तापमान मे निरन्तर वृद्धि हो जाय अर्थात पृथ्वी धीरे धीरे गर्म भहि रहल छी
हँ ठीक सेहने मुदा ई किएक भए रहल अछि
एकर मुख्य कारण मानवीय गतिविधि अछि थोड़ा विस्तारसँ कहू त औद्योगीकरण जंगल कटाई कोयला पेट्रोलियम जै जीवाशमे ईंधन अत्यधिक उपयोग प्रदूषण आ हरित गृह गैसक मात्रा बढ़ला कारण वैतिरिक तापमान बढ़ि रहल अछि
बिलकुल हरित ग्रह सबके नाम हम बहुते सुनने छी
ह एहन के सब सबस जे पृथ्वीसँ निकल निकलनिहार तापक के वायुमंडल मे रोकैत लेत अछि
हू तऽ कार्बन डाअक्साड मिथेन नाट्रस अक्साड आर किछु एने गस जे तऽ पृथ्वी जखन एहि गैस सब मात्रा बढ़ैत अछि तखन पृथ्वी से बाहर जायवाला ताप फँसी जायत
बिलकुल आ वहि कारण पृथ्वी तापमान धीरे धीरे बढ़े जायत अछि
हँ ई तऽ वास्तवमे चिन्तााजनक बात अछि
हँ कारण एकर प्रभाव सम्पूर्ण विश्व पर पड़ि रहल अछि अहाँके की लागैत अछि ई प्रकृतिक मनुष्यक जीवनमे कतेक महत्वपूर्ण अछि
हमरा विचारे मे प्रकृति बिना जीवनक कल्पना नहि कैल जा सकत अछि
आओर वायु हँ हँ
बोली
त हम बोलैत आछि जे वायु जल माटी वनस्पति पशु पक्षी सब प्रकृति
हँ यही सबब तऽ मानवीय जीवन निर्भर करैत छी मुदा आइ काल् लोकसभ विकसित नाम पर प्रकृतिक बहुत क्षति पहुँचा रहल छथि
ई बात त सही अछि जंगला के कटाई एहि समस्या मुख्य कारण सभहे से एक अछि
हँ पहिने जतेक वन क्षेत्र छल आब ओतेक नहि बचल अछि जखन जंगल काटल जाइत अछि तऽ कार्बन डाायऑक्सइड अवशोषित करनीहारार वृक्षक संख्य कम भइ जात अछि परिणाम स्वरूप वातावरण कार्बन डायओक्साड बढ़े जाइत छै
बिलकुल एकटा वृक्ष केवल छाया न दैत अछि बल्कि ओ वायु शुद्ध करैत अछि वारमे मे योगदान दैत अछि आऔर जे विविधता बचाबैत अछि
हमरा लागयत अछि जे पहिने मौसम बेसी नियमित छलाह
हमरो एहन अनुभव होइतइत अछि
पहिने शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु आ वर्षा ऋतु अपन समय पर आबैत छल अब मौसमक स्वरूप बदलेल देखाइ पड़ैत अछि
हँ कखनो त अत्यधिक गर्मी कखनो असामान्य बारिश कखनो सुख हऽ आओ कखनोहु बाढ़ि ईसभ बहुत बदलाव हो जाइत अछि
बिलकुल सब जलवायु परिवर्तन संकेत मानल जाय जी सही कहलहु त अ समा चार मे देखत होयब जे विश्वक विभिन्न भाग मे तापमान लगातार बढ़ि रहल अछि
हँ बिलकुल सही कहल कतेक के देशमे तो अभूतपूर्व गर्मी दर्ज एकल गेल अछि ई केवल एक देशक समस्या नहि अछि बिलकुल ई तो वैश्विक समस्या छी
वैश्विक सभ देश एकर प्रभाव अनुभव कहि रहल छथि कुछू देशमें तो समुद्रक स्तर बढ़बाक चर्चा सेहो सुन लउ
हँ ई वैश्विक तापति महत्वपूर्ण परिणाम समय से देख छी
कोना
आ जखन ध्रुवीय क्षेत्रके बर्फ पिघलैत अछि तऽ तऽ समुद्रमे जलक मात्रा बढ़ैत अछि तऽ ह तहि कारण समुद्रक अस्तर ऊपर उठैत छै
बिलकुल जहि प्रक्रिया एहन चलैत रहत त भविष्यमे तटीय क्षेत्र सभ लेल पेघ संकट उत्पन्न भए सकैत अछि
हँ ई तऽ बहुत गम्भीर विषय छी
हँ कतको छोट द्रासट यह कारण विशेष चिन्तित छथि प्राकृतिक असन्तुलनक सन्तुलनक प्रभाव केवल मनुष्य पर नहि पड़ैत अछि बल्कि पशु पक्षी आ वनस्पति सेहो प्रभावित होइतइत
बिलकुल बिलकुल सी कहल बहुत रास जीव जन्तु अपन प्रकृति कीति आवास गाबा रहल छथि किछु प्रजाति विलुप्त होकर होबऽ के कगार पर पहुँच गेल अछि
हू ई सुन सुन के दुःख होइत अछि प्रकृति आ जीव जगत परस्पर जुड़ल जुड़ल छथि एकर एक भाग प्रभावित होय तऽ आन भाग पर सेहो प्रभाव पड़त
बिलकुल यहाँके की लगैत अछि जे सामान्य लोक ई समस्याके गम्भीरता बुझि रहल छथि
ह बिल्कुल किछु लोग बुझि रहल छथि मुदा एखनो बहुत जागरूक आवश्यक अछि कारण जे लोको सब अपन व्यवहार मे परिवर्तन नहि आना तऽ समस्या पड़ पढ़ी जाइ
हू बिलकुल सही आगामी समयमे यी विषय पर सरकार वैज्ञानिक आओर संस्था आऔर सामान्य नागरिक सभ के मिलके काम करबाक के आवश्यकता अछि
एकदम सही बिलकुल वही स्पष्ट भेल जे पर्यावरण समस्या केवल वैज्ञानिक विषय नहि बल्कि मानव जीवन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ल विषय अछि
बिलकुल सही कहलहु हम विशेष रूपासँ भारत पर पहिल पहिलनकर प्रभाव के विषय मे गप करे छी यहाँ के की लागे भारत जलवायु परिवर्तनसँ कतेक प्रभावित तऽ भए रहल रहल छी
हमर विचारमे तऽ भारत वैश्विक ओहे देश सबमे से एक क्षति आ जतेक जलवायु परिवर्तन प्रभाव स्पष्ट देखल जा सकैत अछि भारत भौगोलिक विविधता बहुत व्यापक अछि आ ओ फि की परिवर्तनक प्रभाव स्पष्ट देखल जा सकइ छथ
बिलकुल हां जी उत्तरेमे हिमालय आर दक्षिणीमे समुद्र पाछीमे मारुस्थल भूमि आर पूर्वमे अत्यधिक वर्षा वला क्षेत्र अछि ताहि कारण जलवायु परिवर्तन हम सेहो विभिन्न रूपेमे देखल जाइत अछि
बिलकुल कतको क्षेत्र मे अत्यधिक गर्मी बढ़ि रहल अछि आ गर्मी लहर अर्थात हीट वेव घटना सब पहिने से बेसी देखल जा रहल अछि
हूंअ् हम समाचारमे सुने छी जे कतेक शहराके तापमान बहुत अधिक पहुँच जाइत अछि
सही कहलौं अत्यधिक गर्मी केवल असुविधा नहि बल्कि स्वास्थ्य लेल सेहो खतरा होइत अछि
विशेषकर वृद्धा बालक और बीमार लोकसभे लेल जे अत्यधिक तापमान कारण निर्जलीकरण थकानऔर विभिन्न स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न भए सकैत अछि
बिलकुल भारतक कृषि क्षेत्र पर सेहो प्रभाव पड़ि रहल अछि कृषि सम्भवतः सबसँ बेसी प्रभावित क्षेत्रमे से एक अछि
ओ ना
कारण खेती बहुत हद धरी मौसम पर निर्भर करैत अछि जब वर्षा समय पर नहि होय तऽ बहुत कम होइ व अत्यधिक होए तऽ खेती प्रभावित होइत अछि
हां बिलकुल सही कतेके किसान अनिश्चित मौसमक कारण कठिनाइ अनुभव करैत छथिन पहिने ऋतु चक्र अपेक्षाकृत नियम छल मुदाब परस्थित की बदली रहल अछि
बिल्कुल कखनो वर्षा अपेक्षा संग बहुत कम होइत अछि कखनो बहुत कम समय मे अत्यधिक वर्षा भए जाइत अछि यही कारण फसलकसँ क्षति पहुँचैत अछि
बिलकुल भारतक बहुत रास क्षेत्र जल संकट सेहो देखल जा रहल अछि जल स्रोत सब अ पर दबाव बढ़ि रहल अछि किछु नदी और जलाशय मे जल जलअ के मात्रा कम होइत देखल जा रहल अछि ई स्थिति भविष्य लेल चिन्ताजनक अछि
बिलकुल जल जीवनक आधार अछि ताहि लेल जल संरक्षण अत्यन्त आवश्यक हमरा लागैत जे भूजल स्तर सेहो बहुत ठाम कम भय रहल अछि
हां अत्यधिक जल दोहना के कारण बहु क्षेत्र मे भूजल नीचा चला जा रहल अछि जे समय रहते सावधानी नहि बर्तल तऽ समस्या आओ गम्भीर भए सकैत अछि
एकदम भारतमे बढ़िआँ समस्या सेहो पुरान अछि मुदा आब केतको विशेष के मानैत छथि जे जलवायु परिवर्तन एकटा आरो जटिल बना रहल अछि
हूंअ् बिलकुल हं अत्यधिक वर्षाक के घटना सब बढ़ला कारण अचानक बाढ़िके जोखिम बढ़ैत अछि हमरा क्षेत्रमे सेहो लोकसभ बाढ़िसँ प्रभावित होइत रहल अछि
बिलकुल बिहारक नाम सुनते बहुत लोक सब बाढ़िक समस्या मन पड़ैत अछि कोशी गंडक बागमती आ अन्य नदी सभ कारण अनेक क्षेत्र प्रभावित होइत अछि बाढ़ केवल घर नहि डूबेत अछि खेती सड़क वि विद्यालय स्वास्थ्य सेवा संपूर्ण जनजीवन प्रभावित होइत अछि
बिलकुल ई बात त सही अछि लोकसभा के कतेक कठिनाई परिस्थिति से गुजरबयके पड़ैत अछि सूखाके समस्या सेहो एक महत्वपूर्ण नहि अछि
बिलकुल जतय वर्षा नहि होइत अछि व बहुत कम होइत अछि होते कृषि आ जल उपलब्धता दुनू प्रभावित होइत अछि एक क्षेत्र बढ़िआं जूझि रहल होइत अछि आ आन क्षेत्र सुखाय ई वास्तवमें प्राकृतिक असुन्त